स गोर लगै छी।
खूब सोहागवती पुत्रवती रहू की हाल चाल ।
ठीक छै सुति रहलो ।
नहि आब सुतेवला छी।
अच्छा कहाँ सुतलहु गाँव। समय बिजली के देखे छियै ने कते कटे छै ।
हँ हँ से तऽ रहिते छै एक रति गर्मी भेल एक रती तूफान आंधी आयल तुरंते अहाँके भऽ जायत आ आम के समय मे बिहाड़ि पानि हरदम अबिते रहै छै।
से रहै छै ।
ओकर तऽ कोनो आहिरोक नहि रहैत छै जे कखने कखन बिहार कखनहु आयत लाइटि काटि देत ।
काटि दै छै एको र्ती अहाँके पानि होइ छै की लाटि कटि जाइ छै । तऽ हाल गर्मी ब् छै त । तऽ लाइट कटि गेलै तऽ कहलिय देखिये दीदी सुतल छथि कि जागल छथि सुति रहलहुं की ।
नई -नई आब सुतबे कर दौ हम । बौआ सब एने सुनले था तऽ हम कहली जे आब हमँ हमरा ते कनि अहाँके । बर्तन भाड़ा ऐंठि तैठि नहि बुझै छियै ।
हूं ।
बोहँ बो । सभ खा कऽ एखने गेलथि हे ओ ठन पर आ हम हैया ई बर्तन सभ रखलहुँ हेँ ऐंठि नीपलहु हेँ । आ -आब हइए सभटा । राखि कऽ सभचीज झाँपि कऽ जेसभ छै खाना- ताना तकर बाद ने सुतब ओना केना सुति रहब ।
बहुत छै कि अपना सबके बहुत हो जाइ छै ताहि दुआरे करी ।
पुरुष सब अपन खा लै छथि । छथिन पुरुषसभके दिने भरि काज रहैत छनि । आ -अपना सबके तऽ दिनोक के काज रहैत छै। कतो के काज रहै छै ।
काज रहै छै ओहि। अगने में छी घ बैसल ।
अच्छा ।
तऽ गर्मी तऽ कहलिन देखै छियनि दीदीके फोन कऽ- कऽ ।
हँ -हमहूँ छीियै बैसले आब । नया सुत रहब । कहलियै जे सभटा काज तऽ भइए गेल तऽ आब सुत रहै छी ।
कथी बनेने छलहुँ खेनाई ।
खाना बनेने छलहुँ हेँ तरकारी आ रोटी बनेने छलहुँ हेँ कटहरेके तरकारी ।
कठहरे के।
अहाँ की बनेलहुँ।
हम तऽ ओ कहै छीियै उएह दिन मे बनेने छलहुँ अरिकंचन के लोहा नहि बनैया
हँ हँ।
ओएह बनेने छलहु तऽ उएह छले कनी मनी। मौसम तऽ बुझिते छिय। तम सब रहत उएह दिनक के रहत कनि । आ एखन करैलााक के करैला छलए तऽ। ओकरे अहाँके प्याज तियाज सब दऽ कऽ भुजिया जेना बनेलहुं ।
हँ ओहो एक नमबर हो गेल।
तऽ सहा बनैेल।
हँ आ बाबूजी के तऽ ओ कनि नीके हेतनि।
हँ बाबूजी य त हँ उएह कहलखिन।
ा तऽ करै ल ठीक छै।
ठीक छै तऽ उएह दुआरे गेल छलखिन बाबूजी आ मङ्ंगल छलए। तऽ हाट गेल छल। खिन तऽ ओएह आनलखिन करैलाास सब खरीदके। तऽ कहलकी जे। उे कनि भुजिया बना लि।
नीके केलहुँ बना लेलहुँ।
ह उएह बनलहु। त दु कहले।
अच्छा। बाबू जी सब तस्वीर। क गेल हे तऽ।
ह बाबूजी सब सुति रहलखिन दिन भरि ओहो थकल रहै छथिन ने।
हँ हँ एखन आम लऽ कऽ जाइत हेथिन। गाछी गेललहुँं एलहुॅं। तऽ एन खनि बेसी होइतेतन। सानी। बहु सुति गेल हे तऽ।
हँ बहु।
हुनको तऽ एखन खाली खेत मे खेही। जे तऽ अथी बिआ बाग कऽ लिअ। तऽ एन खूब मेहनत। जन तन दुनिया भर के। र हतेतै।
भऽ जाइत छै शुरूमे तऽ बहुत मेहनत भऽ जाइत छै तकर बाद भगवान अपन पानि दऽ दैत छथिन। तऽ अगी रास्त के अहाँ। पहुँ जाइ छै। छै। गिरहस्थ अहाँके कनि भऽ जाइ छै नहि उम्हरेके रहल नहि उम्हरेके रहल। अपनेसँ तऽ बैझिते छियै।
लेकिन की करबै अपन काज तऽ। लोक कर त। अपन कर्म जे छै से तऽ। पढ़े के छै। अपन भगवान अपन फल देथि। हन। ओकर तऽ नहि छै कोनो। आब देखियऔौ जे होइ। त भगवान। नेना तऽ नहि छोड़थिन हेबे करतै।
हँ से तऽ जेबै करतै। खेर ही टूटे छै।
अच्छा अच्छा।
तऽ ओ अहाँके जन सब जाइ छै ओहो सब अहाँके।
तऽ ओतहु तऽ रहय पड़ैत छै ने आदमीके तऽ भरि दिन तऽ ओतय रहैत हेथिन ठाढ़ भऽ कऽ।
ह।
ताहि दुआरे।
आ ओहो जौन सभ अहाँके काज रहल कलक। ते तऽ नहि केलक।
नहि नहि पोच मे नहि करै छी।
नहि करैत छी आ ओहोमे अहाँके नए बजे तक काज। केलक रौद केहन उगि जाइ छै।
हँ तऽ जाइथ त खेत जाइ त तन तऽ ओ। तऽ ओतर बैसल नहि रहैत हे तब। कोदारि लऽ कऽ किछु ने किछु। करिते हइ।
हँ तऽ करते रह हँ।
पसा वला तऽ नहि छथि।
नइ।
तऽ रहै छथिन तऽ अपन जऽनो सब काज करै छैन अपनों।
अपनों कऽ लै छथिन हँ से छै।
भोर जाइत हेते आ आठ नओ बजे तक चलि आयल त रो त बड भोरे।
बड बल त कहै। य गाँंव घर में लोग उठे छै तऽ भगवान अहाँ के उगल रहे छथिन, पाँचे बजे साढ़े चारे बजे।
हँ त केना हेतै ओ रौदा में तोरा गर्मी में। आ भगवानो एहन कऽ दै छथिन जे। कनि दिन रौदे दऽ देलहुँ, तकर बाद तते पानि बिहैरि दऽ देलहुँ जे ओ अहाँके।
सइर जाइ छै।
हँ। तैयो की करबै कीयौ भेलै क। की खेबही की, कनिकबो।
कहाँ भेलै तैयो कनि ई जे कहबै जे नहि भेलै साफे से तऽ खेतमे तऽ अयबे करत कनि ने कनि।
हँ हँ, आ एखनो छै समे एखनो। तबे करतै।
हँ ई तऽ नहि छै जे नहि आबै छै आबै। छै लेकिन पहिले। जेहन उपजे छलै तेहन आब अपनों सबके पाइन दुआरे।
हँ हँ भऽ जाइत छै गड़बड़ी जखन पानिके जरूरी तखन। पाइन नइ हैत। आ जखन पाइन के नहि जरूरी। तखन दुनिया भरि। त पहिन भऽ जैत, मेहनतो केलहा। कार चलि जाइ। छै लेकिन माया तऽ लोक के छोड़ल नहि। जाइ छै। खेत छै तहन तऽ माया हेबे करतै। ह। बाड़ि सबमें मिरचाई-तीरचाई अय। कि ने भाटा सब।
हँ भट्टा तऽ अछि लेकिन अपना सबमें तऽ बुझिते छियै ने जेठ होइ छै।
हँ जेठ में तऽ एखन नहि खाइत हैब, एक महिना।
लेकिन अहाँके आब बीत गेल।
आब तऽ खायब आब तऽ खायब काल्हिसँ।
हँ।
हँ।
के लोको खेते आब भाटा सब एते बारिश भ ह भा। ओ मिरचाई बहुत अछि लेकि, सागो सब अछि। बाबूजी केने छथि कनि-मनि जऽन लगा के।
अच्छा-अच्छा हँ छैहे कि बिमार। रिया भऽ गेलखिन तऽ आब हुनका अपना भुते नहि ने हेतनि।
से पानिो बहुत लागैत छै ने एखन सूखि गेल छै पूरा जमीनसँ।
हँ हँ सएह छै।
दुआरे। तैयो केने छथिन खेती पथारी मे तऽ बुझिते छियै। बड महहिना। छ।
बड मेहनत छै ब। ब मेहनत तखन ई रहैत छै जे बाड़ीके चीज रहैत छै तऽ लोक अपन कखनो गिन तोड़ कऽ लऽ आयल। सब्जियो चढ़ा दियऔ आ चारि टा। चइ तोर कल आउ। तोरिक धऽ दिय।
ियौ यहा एखन बाड़ी मे आम छै एखन आम के गाछ छै तऽ अखन। टमाटर के काजो नहि आम जाउ बाड़ी से तोड़ि लिअ आ दऽ दियौ सब्जी सबमे।
हँ हँ सेह भऽ जाइ छै। छै। अपन खेतीमे इएह बहुत छै अच्छा सजमनि फड़ैए।
कसा जमन फड़ैया।
हँ सजमे नीक भेलै हरियर सब्जी छै पेटमे ठंडा करै छै।
हँ सखने आइए।
सब्जी बना सकै छी।
हँ।
हँ भुजिए बनाउ तऽ भुजिए बनत तीसी दऽ कऽ बनाउ तऽ उएहसँ नीक बनि जायत आलू दऽ कऽ कऽ लियअ तऽ ओहो नीक। के हथ।
हँ से तऽ बनै छै बहुत रंगग के बनै छै। आशा जे म कि छलक। भुजिया कते न खत।
हँ छिलकाके भुजिया बना लिअ आ दालि भात बना लिअ खा लिअ तऽ ओहो बड्ड नीक हो हो छै। हँ। हँ ओहो बड नीक होय छै सजमनि के छीिल जते सजमनि के भुजिया ने नीक हयत से बेसी ओकर छिलका के भुजिया।
नीक हैत।
हँ।
से छैियै।
पुरुषके तऽ लोक नहिए दै छै अपने अपन खा लेलक।
खा ले छै अपने मूगी मेर अपन खा लेना।
खा लेल ल। आ पुरुष के केना देता। ते छिलका के भुजिया।
नहि।
लेकिन अपना सबके तऽ सजमन। सनीे ओगकर छिलका लो।
नीक लागै छै।
मिथिला मे अहाँके ई सब साग ताग अपना सब। साग बना लियअ इ बना लियअ तुरंत तोड़ के लऽ यऔ। बुआड़ीसँ तुरन्त बनि जायत।
बनि जाय छै आ बौओ सब के नीक लागे छनि।
बौओ सबके नीक लागे छनि बौआ सबके जते तरकारी नहि देौन तते ओ सजमनि के छिलका खा लेता।
ख ल अ ह ग पास। त।
सागपात। धऽ दियौ साग भात आलू के सन्ना बना दियौ तऽ एक बेर ने बौआ सब तकता।
नहि।
नहि अपना सभमे एकटा हरिियरका मिरचाइ तोड़ कऽ लऽ लिअ।
रहलियै एखन बड बाड़ीमे मिर्चाइ होइ छै। एखन मिर्चाई वला बुझौ तऽ अचारो बनेलहुँ।
देखियौ तहन तऽ नीके अइ।
हँ बहुत मिर्चाई फड़े छै।
हँ तहन तऽ नीके बना लेलहुँ। आम ओ के मिरचाइयो के अचार है। त अहाँ के किछो में रोटियो से खा लियो।
खा लिय चाउर के रोटी बना लिय।
भाते दैल पर एक रति लऽ लेब तऽ ओ अहाँके स्वाद बदलि दै छै।
तऽ उहै छै, बहुत फरै छै। तऽ नहि ब। न फड़े छै लेकिन अपना सब के तऽ जेठ में खााय नहि छै लोकोग।
नइ नइ जेठक भाटा कहै छै नइ खाय।
नइ खाय छै।
आब खैब, आब खा सकै छी।
हँ आब खेबै। बहुत ओइ समय मे बड्ड फरि तो छेले।
अच्छा अच्छा। आब जे सभ खेते तऽ आब कम भऽ गेलै। हँ कहै कहै छै जे पुत्र वला नइ खाय। जेठ संतान बे बेटा रहे बेटी रही रहे तऽ जेठ भरि भाटा नीक खाय
अइछ बेटा बेटी मे अपना
तऽ छै न,
बड नियम।
बुझल या ने मिथिला के नियमे
आब देखियौ ने ई मले मास खतम भेल आ पाबनि सब एनाइ चलू।
पाबैन सबबे इनाय चालू बहुत, आ फेर तुरन्त ते अरदारा पातैर हैत भगवती के तकर बाद, हँ फेर साावनके सोम सब भऽ जैत सबटा तऽ लगले रहत।
आना तऽ भ जैत अपना सबके खूब होइत होइत चिड़िया तऽ काइले तऽ भेल छेले
हेलो, सोमा मइ। के व्रत केने रहि अहू न।
हँ केने छलौं। साँझ में गेल छलहुँ दिन में तऽ नहि भेल गेल। त अइबेर सांझ में गेलौं अहाँ फेर पीपर गाछ मे सामा माय के दीप तऽ खायल महाद। देबोके गेलहु। देखा देलियनि।
ह नहि हम तऽ भोरे-भोर। चलि गेल रही बउआ सब सुतल रहैथि। तऽ हुनकर बाबूजी लग छोड़ि। देलियनि अपने चलि गेलहुँ, कहलहुँ जे बौआ सभ जे जगताह तऽ ओसभ कहता हमहुूँ जैब। तऽ आब अपने तैयार हों कि बो। बौआ सभके तैयार हो। ताहि लऽ कऽ बौआ सबके सुतले छोड़ि देलियनि हँ हँ, सुतले छोड़ि देलियनि अहां। अ सब के नइ पार लागत अहाँ सबके तऽ बहुत टा के परिवाल अछि। आ सब छथि। गामे पर त। केना हैत। छोड़ऽ वला घर। त।
तऽ माँके कहलियनि माँ चलू। तऽ साँझमें माँ संगे गेलियैन। खाना-ताना बना लेलियै।
हँ हँ।
माँ सङ्गे गेलियनि तऽ फेर अहाँके साँझसे देखा के आबि गेलिय।
हँ। तऽ की अनून करै छियै कि नून। खाइ छियै।
नहि ई कहैन छनि जे सोमा माय के अथी जे होइ छनि व्रत। सोहागिन के छियनि तऽ एमे अहाँ के खाय छी। हे लोक सब चीज
हां।